कि समाचार छै?
ठीक छै। अपन कहियौ?
की सभ होइ छै?
कहा किछु बौआ सुतल छै
खाना पी खाना पीना हो गेलल?
हो गेल।
आँ
हम खानासभ एखने खेलौ हन।
त
बारिशो गरमी
अच्छा त एम्हरो बहुत गर्मि छै। से बात छै ने, बहुत जादा गर्मी छै। द
गरमीके मौसम छै। तऽ गर्मी रहतै
ह नहि आब गर्मी न
आब गर्मी क कहाँ छै।
ार बारिस सभ दइ बारिश होइ छै। ने
ह हँ
फूल तोड़ैवाली सभ चोरा चोरी फूल तोड़ै छै, सभ गाछके।
ह तऽ
बहुत करो न रह छ बहु आब चू
हू हेमंत एथिन चोरै क तोड़े
अच्छा, एसे कहबात?
चारि बजे उठै छलै, तोड़ि लैत छलै जे जेकर छलै। दोसर तऽ हमसँ तीन बजे चलि जाइत।
उपक्रम केहन रहलै? सभटा से बढ़ियां रहैत। घर पर सभ बढ़िया बहुत बढ़ियां रहै छै। ई सभ चीज कऽ कहै छली जे तहन मांओ सभ सब आदमी दौगै छलाह नै त दिक्कत छै अच्छा तब न उठबै न चलू तहन ठीक छै रखै छी करब फेर हेलो बाजू